जय झूलेलाल! अच्छा! और, ॿुधायो छा हाल? अच्छा! मांच कंहिंजे नब नंबर नाम ॾ आयो न। हां, और ॿुधायो सभु बढ़िया?
हां, सभ ठीकु आहे। सभ ॿुधायो तव्हां? तव्हांजी भेण त सुठी कहाणी अखाणी ॿुधाई।
हा-हा, उहा अखाणी ई ॿुधाईंदी वेंदी आहे। स्कूल टीचर आहे न।
हां, मास्टराणी आहे न। तालीमदारणी। हां, मां बि टीचर हुयमि। हां, मां ॿारनि खे बि पढ़ायो आहे। नंढे वॾे सभ। ऐं टीचर्स खे बि ट्रेनिंग ॾिनी आहे।
अच्छा-अच्छा! कहिड़े मतलब सब्जेक्ट जी? कहिड़े विषय जी?
प्राइमरी में अं ऑल सब्जेक्ट्स
अछा
नंढी क्लास में त सॼा सब्जेक्ट सॼा हूंदा आहिन न विषय ऐं हुन खां पोइ हिंदी हिंदी वॾे ॿारन खें हिंदी ओ एस एस टी हा हुन खां पोई बी पोइ टीचर ट्रेनिंग
अछा अछा कई थव बीएड कई थव तहां ने
मां हा डाइट कोर्स जे बी टी वारो बी एड सी टेट ॿ दफ़ा रीट ॿ दफ़ा तहां सभ कयल आह एम एस सिंधी और एम ए हिंदी
गवर्नमेंट में ट्राई न कयव गवर्नमेंट में
हुनमें न न करे सघियम हुनमें न उहो ई रहजी वियो बस
अछा उहा बी ॾई रही आह सभ कुछ पर गवर्नमेंट
अरे ॾाढो ॾाढो ॾुखियो आह जेके हेठ जात वारा आहिन घट जात वारा उहे घट नंबर खणी करे बी असांजी सीटा खणी वेंदा आहिन कुछ न
हा ले लेकिन हां असांजे मुंहिंजे घोट जो त पहिरीं बार में ई थी वियोस सभ कुछ
हां उह ई आह मुंहिंजो बी ॿ दफ़ा ॿ दफ़ा थी वियो पर मां दिल्ली में आहियां न
की गवर्मेंट जेकी सर्विस आह हे पहिरीं बार में ई लॻी वयस सभ कुछ सोरहां साल थी विया थस इहाही ई नौकरी हां प्राइमरी वारी
हम्म
हम्म हम्म
प्राइमरी वारी त लॻी वेंदी आह
ऐं न महांजी जेकी ॾेराणी आह हुनखे भी इंटर कॉलेज में अथस हुनजी हुनजी बी गवर्मेंट थस हा असांजे घर में सभ मतलब पढ़ण वारा ई आहिन चाहे भाॼाई हुजे भेण हुजे ॾेराणी हुजे घोट हूंजे पाण मां आहियां मतलब सभ पढ़ण वारा ई आहिन चाहे मुंहिंजो सोहरो आह सोहरो बी हुन ज़माने जो बीकॉम आहे दिल्ली यूनिवर्सिटी मां
ॾाढो सुठो
दिल्ली यूनिवर्सिटी मां घोट आहे और लखनऊ मां लखनऊ मा मुंहिंजो सोहरो आ। तस शुरु खा ई अस। असां जो घर पढ़ियल लिखियल आ चाहे ससुराल हुजे चाहे।
असांजे हिते बी सभ एमए, बीएड ईअंई आहिन सभ पढ़ियल आहिन कोई पंहिंजो। कम करे तो अऊं मुंहिंजो घोट बी सीए इंटर आहिन। सभ पहिंजो पहिंजो कम करे रहिया आहिन, हा त तहां?
फल बी आहिन ओर कढ़ल बी आहिन दुकानियूं बी आहिन।
हां असांजो बी ईयई आ। पढ़ाई बी थी कयूं था, अऊं पंहिंजो कमु बी ईंदो आ पंहिंजा कपड़ा लत्ता सभ सिभी वठदा आहियूं पंहिंजो पाण। मुंहिंजी भेण आ उहा पढ़ाई में न त बूटीक हलाए रही आह हां
हा कुछ न कुछ करे माण्हूं कोई जरूरी काने की पढ़ी करे ही माण्हू कुछ पढ़ी करे ई सभ कुछ करे, लेकिन हा कुछ न कुछ करदो ही रहे त माण्हू। खे लॻंदो आ की हा समथिंग, मां कुछ आहियां न त लगदो आ की कुछ। ईंयईं जीवन वञें तो पयो।
न वनें तो जीवन, कयूं ता जीवन त निकिरी वेंदो, कम नथा कम थींदा, मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो। त अॼु मां तव्हां तोखे न हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां पुष्प जो पैग़ाम, ईश्वरी जोतवाणी जी, जी कहानी आ उआ पंहिंजी ज़ुबान में चई अथनि उननि, उननि लेखिका शुरू में चयो आ निंड जे बारे में ॿुधायो आ त उअ चए की निंड सां थकियल शरीर मन ऐं आत्मा खे आराम मिलंदो आहे, जीअं असां थकी पवंदा आहियूं कम करे या घुमी फिरी करे, त निंड जेका आहे उहा आराम ॾींदड़ आहे शरीर खे आराम ई ईआ, औं सुबुह जो असुर वेले मिठड़ी निंड ईंदी आ उनमाल सभ को हुं हुं आसुर वेले मिठड़ी हा-हा। औं, चौमासे जी शुरुआत में सुबूह जी सैर जी वाखाणी लेखिका कई आहे, हुननि चयो आ, कि जीअं सुबूह सुबूह जो चोमासे जो मौसम हूंदो आ न आकाश में मेघ, जेके हूंदा आहिनआला- आला मोहींदड़ आहिन नज़ारो हूंदो आ ॾाढो। हान, अऊं पृथ्वी जेका हूंदी आ सॼी धरती अं मखमली साई साई थी वेंदी आ छोकी हा! छोकी सावण जे महीने में मींहु मींहु पवंदो आ त सुबुह सुबुह जो जेको असुर वेले त घुमण वेंदा आहियूं, त तां साई-साई पोशाक वारी धरती लगदी आ औं पाणी वारी। ता बादल हूंदा आहिन, मेघ हूंदा आहिन हा न। हुअंण बि ईएंं लॻदा, हा। नया। नयों रूप न, वण बि ईयें लगदा नीं कि नवां-नवां, सावा-सावा वग्ग़ा पहरे खु‌‌शी में फुलिया नथा समाइनि वण बि ईयें लॻंदा आहिन औं
वण त बिल् कुलु थी विया हुया बिल्कुलु सावा-सावा बढ़ियां, अॼु मां ॾिसम। ॿाहर कल मींहुं पयो हुयो न हुअं ई आ, हा!
पयो हुयो असांजे हितां त न पयो आ न ह ह।
न ह पयो न त मां वयियमि सुबुह जो बढ़िया लॻे पियो, पंहिंजी स्कू टी खईं घुमीं आयसि त हेॾो बढ़िया वण लॻनि पिया औं चौधा हरी एॾो बढ़ियां मौसम चौमासे जो त ल हरीआली छाई वई, त माखे बि लॻो हरी साड़ी पायां हाणे।
ऐं पकी हा ॾाढो सुठो ऐं पेड़नि ते गुल सा रंग बिरंगा हीअं लॻंदा आहिन, की हुननि हार श्रंगार करे रखियो आ।
हा-हा घर में ई गुल अची विया आहिन हाणे त, गुड़िया मुंहिंजी फोटू पई खीचे फ़ोटा, हुनमें फोटा पई खीचे, ॾिस रील ॻाढ़ा- ॻा़ढ़ा आया हुया। गुलाबी-गुलाबी फूल।
पंहिंजी मधुरालाप में छोकी हर पासे साओ-साओ मोहंदड़ नज़ारो हूंदो आ त पखी बि ख़ुश थी करे, मधुर आलापन मां फिजा जो नयो-नयो रूप फूके रहिया हूंदा आहिन उहे पंहिंजी आवाज़ में मधुर मधुर गीत ॻाईंदा रहंदा आहिनि हना आनंद भरो वायुमंडल थी वेंदो आ हर हंधि ॾाढो मज़ो ईंदो आ
त हिन इहो ई इश्क़ जा और ख़ुशीअ जा इहे सावण जा ॾींहं
बिल्कुलु, बिल्कुलु, बिल्कुलु ईअं लॻे थो हा सड़क ईअं लॻदी आहे जीअं की रंग बिरंगे गुलनि जो बागीचो आहे आलीश शान जीअं उहो कारपेट विछाईंदा आहियूं न ईंहे लॻे थो गुलनि जो कार्पेट विछियल आहे ॿई पासे, सड़क जे ॿई पासे ह न
इनही में त असांजे जेका बंकिमचंद चटर्जी हुया उन्हनि में जेकी असांजे वंदे मात तरम जो गानो कएं असांखे आर एस एस में ॿुधायो वियो हुयो कि वंदे मातरम आहियो किथां? जॾहिं हूअ हरियाली में पाण टहिले पयो त उन्हनि ने ॾिसें अं हम की केॾी हरी-हरी धरती लॻे थी पई त हुनजे मुंह मों ओचितो निकितो हुयो वंदे मातरम अंऊँ गानो ठही वियो सुजलाम सुफलाम ईअं कान ठहियो उन्हनि जे मुंह मों ओचितो इहो ब
सुबुह-सुबुह जो
तॾहिं हवा शीतलाम हा त इहो अचानक उन्हनि जे मुंह मों, बंगाली हुया ऐं पंकिम चंद जे मुंह मों अ अचानक निकिरी वियो त असां वंदे मातरम जेको आर एस एस में आ उहो आख़िरी में सुम्हणु महिल ज़रूरु कंदा आहियूं ऐं ॿी धुुनि में पूरो कंदा आहियूं हाणे त गवर्नमेंट बि चए थी की पूरो कयो त हि
पूरो कयो हा म भेण असांजे ऑफ़िस में बि पहले हिकु उहो शुरू वारो अंतरो हलंदो हुयो न, हाणे चईनि था सॼो कयो अंऊँ हर हफ़्ते कयो, सॼो, सॼो हर हफ़्ते थींदो आ
कैंप में रोज़ थींदो हुयो राति जो बिना करे असां सुम्ही न सघदा आहियूं त आर एस एस जे कैम्प में इहो ही पढ़ायो वेंदो आहिन देश भक्ति जे बारे में त देश भक्ति जे बारे में
हा भेण तव्हां ॾिसो आहे कि गुल सभु गुल जेके आहिनि हो माण्हू आहि हुन में केतिरो भेद आहे जेके गुल आहिनि उहे सभु माण्हुनि खे पंहिंजी ख़ुशबू बि ॾियनि था, सुंदरता सां बि सभु खे ख़ुशि कनि था, लेकिन जो माण्हू आहिनि, उहे सभु ख्रे ख़ुशि न करेनि था, उहे पराई पचर में ई लॻिया पिया आहिनि
माण्हू सम्झनि बि त, माण्हू समझेनि त जॾहिं माण्हू गुल ठही वेंदो न, गुल खे वड़ी गहराई सां पांहिंजे दिलि अंदर ऐं जेतिरा बि नियम यम-नियम थींदा आहिनि अहिंसा अस्ते जेका छह गुण थींदा आहिनि, उहे अगरि समाए वठे न पांहिंजो पाण में खुदि ई परमात्मा सां मिलंदो पो हे बुराई जो किस्सो आ हे सभु माण्हू बुराई कंदा रहंदा आहिनि की पाणे ई आटोमैटिकली पंहिंजे दिलि दिमाग़ मां निकिरी वेंदो जॾहिं असां उनजी बिल्कुलु आत्मा परमात्मा जो मिलन करे वठदाउंन जॾहिं कोई माण्हू सुर और जबरदस्त सुई लुगाइंदो आ न त हो पंहिंजो पाण खे विसारे रख दुआ सां त संगीत जा माण्हू आहियूं
हा गुल जेके आहिनि हा गुल जेके आहिन उहे हर हंधि बसि ख़ुशबू ऐं सुंदरता पंहिंजी सूह ई पसारनि था ऐं समुंड में तव्हां ॾिसो पाणी जेको हूंदो आ समुंड में उह सिप में मौती ई बणिजी वेंदो आ। उहो ई हा केॾी भॻवान जी करामात आए बिल्कुल, ही मनुष्य आ मनुष्य अगर शांत रहे जग में झेड़ो ई पैदा न थे। थोरो ॻाल्हाइण में ई सचे सुख जी कुंजी समायल आए।
हर केंजी पेंजी जॻह आहे न हर फूल जी पांजी जॻह आहे हर मुंद जी पांजी जॻह आए। हर माण्हू जी पांजी जॻह आहे हर कोई माण्हू इहो इहो न चए की मछली आहे त उड़े नथी उड़े थी त पो तैरे नथी अरे जेको-जेको करे पएदो उहो ई त कंदो हुनखे जबरदस्ती सा न कराए सघदो आ। हुनजी ख़ासियत हुन ई में आ न।
हा, आऊं गुल आहे।
तैरदी।
हा गुल आहे गुलदस्ते में बि सुहिणा लॻनि था। आऊं मालीअ जे हथ में बि टारीअ में बि हर हंधि पंहिंजी सू प फैलाइन था गुल
हा लेकिन गुल जी अभिलाषा हूंदी छा आहे उहो चवंदो आ त हुते सट विझूं जाते जेका सैनिक वञन।
सैनिक वञन था हा त उहे चवनि था न की अमरता हासिल कयूं असां बि
हा,
चवन था कि हा अमरता हासिल गुल जो आ आख़िरी इहो ई उद्देश्य आ की उह अमरता हासिल करे पाण मारे पाण में पेरी ॾिठाई पाण उहो ई आ जीवन जो सचो मज़ो आहे ॿियनि जो भलो भलो करण में
हा अॾु अॾुकल्ह माण्हू थोरो पैसे में ज्यादा हो थी विया आहिन लेकिन सच पुछ त माण्हुनि जो हिक ॿे जे भले में ई जेकी ख़ुशी थींदी आ न उहो
हा हा, पहले सुठो ज़मानो हुयो हाणे त बेर भव थी वियो आ वधीक
एक्चुली न माण्हू क़ीमत नथा करनि पिया जेको पैसे सां कमु नथो करे उन जी क़ीमत कान्हे। जीअं असां सिंधी पढ़ायूं था। फ्री में पढ़ायूं था त उहे नथा कम त करन। हल अञा हा या त पैसो ॾे यां त वठो काथो ईंदा ती या त वठ या त ॾे पोइ ईंदा ती पढ़ण
पेसा बि ॾियूं था आऊं सेखारियूं बि था ॿारनि खे सिंधी सेखारियूं बि ता और अचण वञनि जा पैसा पैसा बि ॾियूं था हुन खे। ईअं
उहोई त ॻाल्ह आ पांजे मन सां अचो न पांजी भाषा में ॾियण लाइ कोई मतब मां चवां थी की पैसा ॾियूं था त अचन था।
हा, ईीअं ई आ जीअं गुल आहिनि सभु लाइ समान आहिनि ऐं हीअं ई इंसान बि हिन रंग बिरंगी दुनिया में जेकॾहिं हिकु रंगी ईश्वर खेे ॾिसे हर कंहिं में ईश्वर के ॾि से, त पो उनजो बि बेड़ो पार थी वञे सभु सफल थी वञे हुनजो बि जनम हा न।
बस उहो ई आहे न कंहिं कं भाग्य वारो आहे जेको वेंदो आहे न। दर ते ऐं सम्झी चयो आहे की असांजो जेकी राह आहे इहा ई आहे।
हा भले दर ते न वञो पर कंहिंजो भला
िलव डेेरी
तू बि रहो मां बि रह हाणे वनपती में फेरो तू बि रहो बस
हा इहो माण्हू सम्झी वञञे त त हा सम्झी रहे त वॾी ॻाल्हि आ न। हा ब बस त ॿुधण में बे बस वाक़ई दिल रूर।
हा दिल वॾे वारो माण्हू हुयो नारी जी। महानता जो एतिरो वखाणी कई थई बे ब की बिल्कुल ॿुधण में अखियुनि में ई पाणी अची वेंदो आहे हेतिरो वधे हा बिल्कुल बिल्कुल।